हेलो ह्म
आय त मैच मैच सेहो छियै
हँ एगो टाइम रहै जखन पता रहैत रहै जे कहिया कहिया मैच स्केड्यूल छै हूँ कखन देतै की हेतै आ एगो आइके टाइम छै जे अ रिया इंटरनेट पता चलै छै जे ओह मैच आय छियै मैच खतम भऽ गेल
हँ एखने एलै ने नोटिफिकेशन ओहिस देखलियै तऽ पता नहि
पिछिला किछु दिनसँ रुचिे नहि रहि गेल हन
एते खराब प्रदर्शन करे छै जाहिमे कि लोक रुचि लैत
बात तऽ सिर्फ खराब प्रदर्शनक के नहि छै जखन अहाँके टीम के पास केपेबलिटी नहि या एखन चलू ठीक छै जखन अहाँके पास एतेक खिलाड़ी यए तऽ अहाँ पर अथी निर्भर करैय जे केना टीम सेलेक्ट करै छी
हँ
अहाँके पास बहुत ऑप्शन रहए
हँ लेकिन एहन
छिन्हहां स्वामी सनक पीच पर ओकर ओ रसिक के परफोर्मेंस ओते बढ़िया रहले भूविके ओहन बढ़िया रहले हन फिर अभी अहाँके पता नहि की प्रसिद्ध कृष्णा लगाव यऽ भगवाने जाने
हँ सेह त छैहे हमरा लागैया एखन टाइम छै ने ओहिके लेल तैयारीक के लेल उ सब मौका रह रहल
कहि रहलियै जे किया हारलै अथी एक समय रहै जखन अपना सब पूरा अथी टूना सॉरी एकरा की कहै छै
टूनामेंट
आ बाइलेटरल जीतैत जाइत रहिये जीते जाइत रहिये और मेन ट्रॉफी जय के हारि जाइत रहियै ओहिस तऽ बढ़िए छै चलू दू चारि गो मैच मैच हारि रहलिय लेकिन अथी छै
हँ
जी अथी टूर्नामेंट जीत रहल ये ह ट्रॉफी जीत रहल ये दू चारि गो मैच हारनाइ कोनो बड़ा बात नहि छै लेकिन हमरा रहय जे सूर्य कुमार यादव के कप्तानी मे अखन ट्रॉफी जीतलियनि तऽ ओकरा किछु दिन आओर मौका भेटैके चाही रहए कियाकी श्रेष आर के कप्तानी ऑलरेडी देख चुकल ये
कहाँ देखलियनि एज मतलब भारत के कोनो अथी मे कहाँ ओ भाग लेने रहे
आइ पी एल मे तऽ देख छुकलिय
ओहिसँ एकर की मतलब छै तैं ने पूरा मौका मिलैके लेल एहि सब पर बात चललै जे नहि भाय सभके मौका ही एखन अगर हेतै तऽ साल दू साल मे टीम बढ़िया हेतै तऽ अपन नवका नवका लड़का सब हेतै तऽ ओ टीम ब
तऽ आब अथी वन डे देखे ल चाहे छियै की होइ
हँ वैह छै
हांलाकि अपन लड़की सब बढ़ियां परफोर्मेंस देलकै ह लॉर्ड्स में
अच्छा
हॅं स्मृति हरमन दिप्ति सब फिफ्टी मारलक ये
ओ
टेस्ट चलि रहलै हँ अथी एकरा बीच मे इंगलैंड और भारत के बीच मे
ओ तहन तऽ बढ़िया छै
हँ तीनू गो परफोर्मेंस बढ़िया रहलै
हँ लेकिन कतबो हेतै तऽ ओसभ हरेबे करतै ने एकर सभ प्रदर्शन ओकरा सामने नै ओते रहि पाबै छै
एन नहि छै वनडे मे फिर वही ऑस्ट्रेलिया वही साउथ अफ्रीका सबके हरा के ट्रॉफियो जीतल रहे ने
हँ अहाँ जीतल रहै भगवाने भरोसे जीतले ने ओहिके बाद तऽ प्रदर्शन तऽ खराबे चलि रहल छै पिछला
कोनो बात नहि छै उ फेर अपनो मेहनत रहे छै ने मेहनत केलकै सेंचुरी बनेलकै कै तऽ ने जितलै
हँ
भगवान एगो अथि होइ छथिन जरिया होइ छथिन करऽ लोकके खुदेस पड़ै छै
सही बात आ ई की कहै छै एखन जे छै से आब कते दिनके बाद अथी हेतै मधुश्रावणी
मधुश्रावणी सावनमे होइ छै ओ भी सावन कऽ कृष्णे पक्षके पञ्चमी स्टार्ट होइ छै कि शुक्ल पक्षसे
कृष्णे पकक्ष सॅं होेइत हैते
आँ
किया तऽ हमसभ भोरे भोर जाइ छलियै फूल तोड़य लए तऽ बड़ा अन्हार रहै छलै
हँ ककरा लेल गेल छियै फूल तोरक लेल
हम अपन भौजीक लेल बहुत बच्चा ह आइस बारह चौदह साल पहिले दू हजार नओ मे सत्रह साल पहिले हम सब एगारह बारह सालके रहिए
हम तऽ दू दू गो मधुश्रावणीके पूरा फॉलो कयने छियै एगो पहिले सबसे पहिले मम्मी के कजन रहे अलका
एक्चुअली मे हमर मौसी लगतै लेकिन हमरा से छोट छै तऽ हम अलके कहै छी
ओ
ओ दू हजार सत्रह मे ओकर शादी भेल
ओ
हॉं कहने रह रहथिन नहि अभी अभी तऽ गेल रहियै तऽ एगो ओकर केने रहियै पूरा फॉलो फर्स्ट डे गेलियै से लास्ट डे आयल रहियै पन्द्रह दिन रहै पूरा पूरी आइ एगो छुट एगो छुट कि मामी कऽ
ओ एक बेर तऽ मधुश्रावणी के तऽ बीचे मे जे छै से कनी दिन भेलै आ फेर कनि दिन रहलै अथि मलेमास आ फेर भेलै तऽ बीचमे जे छै से ओ
मतलब अथिएसँ शुरू भऽ जाइ छै मधुश्रावणी जे छै ने से अथिये से कृष्णे पक्षसँ शुरू भए जाइत छै
अच्छा हँ कृष्ण पक्ष
भए जाइ छै कियाकि कखनो ने पहिले एगो पख अन्हरिया भऽ जाइत छै तब मलेमास अबै छै तऽ मलेमास के पहिले इजोरिया होइ छै तऽ अन्हरिया होय छै तऽ फेर ओ महीना जे महिना मे लागल रहे छै ओकर इजोरिया अबैत छै एगो पख सब बीत जाय छै अन्हरिया वाला कृष्ण पक्ष जेकरा कहे छियै ओहिके बाद फेर एक महिना मलेमास ओहिके बाद फेर से इजोरिया पख अबैत छै
ई कते दिन के होइ छै
मलेमासँ एक महिनाके होइत छै
नहि मधुश्रावणी
मधुश्रावणी डिपेन्ड करैत छै कोनो बेर बारह तेरो दिनका कोनो बेर तेरह चौदह ज्यादा से ज्यादा अखन तक रहले हँ पन्द्रह पूजा सोलहम टेमी
ओ तहन त ई ई अन्हरिया से जे स्टार्ट होइ छै एखर लास्ट होइत हायत के इजरिया मे
हम अथी पञ्चमीसँ शुरू होइ छनि अनहरिया पञ्चमीसँ आ ईजोरिया तृतया के जााकऽ टेमी पड़ै छै
ओ टेमी के की छै मतलब
टेमीक के की होइ छै ह शायद हम तऽ ओते देखने नहि छियै गोरसँ फलबो रखने छियै लेकिन ओ अथी दूगो चीज छै ने से हमरा बड़ा बोरिंग लगैया एगो तो ओ शादी के नेैना जोगिन आ एगो मधुश्रावणी के टेमी एना लोक अखन तक हजारो जगह देख चुकल हेतै तैयो ई दू चीज देखे ल एना लोक करऽ लगै छै लगै छै घर आङगन तोड़ि ताड़ि कऽ राखि देते ओकरा देह पर ओ गिरल ओकरा देह पर अलग क्रेज छै दूगो चीज के
कोन कोन
ताहि दुआरे हम दूरे रहै छी जे हमरा ओहिमे जाइएके नहि हालकि ओ कहा दिन एगो दिया रहे छै ओहिमे तेल तेल मेे टेमी डुबा के रखने रहे छै मारि लगा क कहाँ दिन चार पाँच ठुम दागि दै छै
ओ
लहड़ैत एकदम जलैत कहै छै फोका फोका होइके चाही ओ तऽ सोहाग समथिंग बढ़ै छै पता
अच्छा ई सोहााग के बढ़े के लेल फोका के जरूरत छै
त महिलाक के लेल आ महिला के खुद के भलाई के लेल कोन व्रत छै जते भी महिला व्रत करै छै सारा या तऽ हसबेंड के लेल या तऽ अ बेटाक संन्तानके लेल हँ जोनस गी सिर्फ आ बेटे के लेल संन्तान के लेल होइ छै बेटा बेटी सबके लेल
आ तऽ ई मधुश्रवनि में जेना कहैत छै जे नमक उ सेहो नहि खायल जाइ छै ई बात मतलब
हम जहाँ तक सुनलियै अहाँ कहे छै नमक खेला से बिषहरा के फोका होइ छै
कथी होइ छै
फोका
ओ
कि बर्न होइ छै तऽ ओहिपर नहि निकलैत छै
हूं
एते एते जेहिमे पानी भरल रहल ओकरे फोका कहै छै
हँ तऽ ओहि दुआरे मतलब लोक नमक नहि खाइ छै
हँ आब कतेक सच कतेक झूठ छियै से नहि पता लेकिन कहल कहल तऽ यही जाय छै
हँ तऽ आब तऽ कहै छै जे मतलब लोक काला नमक सब खाइ छै कि
मिथिलानियो होइके एगो अलगे मजा छै
हुँ मजा तऽ छै
की रिचोरस कि भेले
फूल लोढ़ू साँझ के भोर के पूजा करू
बात सिर्फ ओ नहि छै एगो अलगे अलगे लेवलके चीजसभ होइ छै ने ओ देखनाय ओहि कल्चरमे रहनाइ अलगहि एकटा मजा छै।
हँ मुदा ई वाला जे होइ छै।
हूं
ई तँ सिर्फ अपन मिथिलामे होइ छै ने।
मधुश्रावणी। हँ सिर्फ अपर कास्टमे नहि, सॉरी, सिर्फ ब्राह्मणमे। हँ, सिर्फ मिथिलामे ओहो। सिर्फ़ ब्राह्मणतमे।
अच्छा तहन तऽ इहो एगो अलगे अथी छै। ने
हूँ
बढ़िआ छै। हँ, तँ बारह पन्द्रह दिन लोकक मोन तँ बड्ड लागै छै, एक सँ एक अपन।
आस पास के लोक के बड्ड मजा अबै छै, जे करै छी से बुझै छै।
सासुरके जते रहल ने। कपड़ा लत्ता आभूषण।
हँ
आ रीलके दुनिआँ छै। तऽ अपन फोटो सेशन सेहो भेल।
अहा गॉड यार, सीरियसली हम पहिलुका जमाना मे चलि जाइतहुँ। रहियै, मधुश्रावणी वगैरह देखे लए। तऽ पन्द्रह से बीस मिनट बहुत। जाउ, फूल लोढ़ू, गीत गाबू। जे मन्दिर जा रहल छी, ओहि भगवानसँ संबंधित गीत गाबू। रास्तामे जाइत आबैत अपन गीत गाबैत रहिहऽ आ चलि आब। अखन जे अहाँ मधुश्रावणीमे जाइयौ नहि रास्ता मे जाइत के लायको गो गीत ने रास्ता से अबैत के लायक गो गीत ने मंदिर पढ़र ओ गीत तऽ सिर्फ रील्स आ फोटो आब पूरा टाइम लागि जाइत छै, घण्टा दू घण्टा बीत जाइत छै। आ तैयो फोटो खतमे नै होइत रहै छै, हमरा लगैया एगो एगो लड़की। कम सऽ कम दू-दू सए फोटो लैत हेतै।
अच्छा हँ तऽ बढ़िआँ छै।
हँ, ठीक छै। मेमरीक लेल तऽ ठीके रहै छै।
हँ, से तऽ छै।
पहिलका जमानामे एक दिन या दू दिनक लेल लोक कैमरा हायर करैत रहै। सॉरी, कॅमेरामैन हायर करैत रहै, ओइके बाद फोटो खिचाबैत रहै।
अच्छा
हँ, जे बहुत जादा सक्षम रहैत रहै, ओ शायद रोज। के लेल हायर करैत रहै।
ओ
हँ
आब तऽ लोक।
ह आब तऽ हर किसीक पास मोबाइल छै, ओहो कतेक छै, पता नै।
आहँ से तऽ छै।